नमस् नमस्कार नमस्कार हँ
नमस्कार बहुत बाद यहाँ भेँट भेल आइ यहाँके देखैके बहुत खुशी भेल केहन छी अहाँ
नमस्कार हम ठीक छी अहाँ सुनाउ सच कहू तऽ बहुत दिन भए गेल छल भेट नहि भरि आइ काल्हि सभ अपन अपन काममे एतेक व्यस्त भय जाइत अछि जे समय निकालब कठिन भए जाइत अछि
हँ बिलकुल सही कहलहुँ हमरा सेहो एहन लागैत अछि जे जीवन बहुत तेज गतिसँ चलि रहल अछि हालाँकिमे हम किछु दिन लेल घूमय गेल रही ताहि कारण सेहो थोड़ा व्यस्त रहै अछि
अच्छा अहाँ घूमय गेल रही ई तऽ बहुत नीक बात अछि कते घूमय के गेल रही कते घुमल लेल रही जरर यात्रा बहुत मजेदार रहल होइ
यात्रा बहुत सुन्दर आधकार रहल हमस मित्र मिलकर कई एकटा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर गेल रही ओतेक प्राकृतिक सुन्दर तऽ देखय मोन बहुत प्रसन्न भऽ गेल
वाह सुनैमे बहुत नीक लागल यात्रा जीवनक थकान दूत करबाक सबस नीक तरीका होइत अछि कतेक दिन लेल गेल रही
लगभग पांच दिन लेल गेल रहिये हमरा सब के बहुत समय एकटा छोट टिप्पणी पर जाय के इच्छा छल आखिर कार एहि बेर योजना सफल भए गेल
यात्रा के योजना कोना बनल अचानक तऽ ई भेल कि दिन बहुत दिन पहिनेे से तैयारी चलि रहल छल
वास्तवमे हमसभ मित्र बहुत दिनसँ घूमय जायके योजना बना रहल छलहु मुदा कखननो पढ़ाइ कखननो काम आर कखनोहु समय नहि मिलयक कारण योजना सफल नहि भऽ पाबैत छै
आ ई समस्या तऽ लगभग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
सबक होइ फेर अही फेर योजना कोना सफल भेल
एहि बेर हमसभ तय केलहुँ जे चाहे जे हो एहि बेर जरूर जायब फेर सब अपन सुविधा अनुसार समय निकालब आ यात्रा तय भऽ गेल
यात्रा लेल तैयारी करब सेहो बहुत रोचक होइत अछि अहाँ सब की की तैयारी केलियौ
पहिने टिकट बुक कयेलहुँ ओकरा बाद होटल खोजलहुँ फेर सोचलहुँ जे यात्रामे कोन कोन सामान जरूरी रहत
बात यात्रा मे छोट गलती से ओ बादमे परेशानी द सक
हँ बिलकुल ताहि लेल हमसभ बहुत सोचि समझि क तैयारी केलहुँ कपड़ा दबाइ मोबाइल चार्जर कैमरा पानिके बोतल सभकिछो साथेमे लेने रही
यात्राे शुरुआत कोन भेल जरूर सब बहुत उत्साहित रहल होइ
हँ भोरेसँ सभ बहुत उत्साहित छल हमसभ सभा निर्धारित समयसँ पहिले स्टेशन पहुँच गेल रही
समरा पर पहुँचनाइ बहुत जरूरी होइ त छै
बिलकुल स्टेशनो पर बहुत भीड़ छल मुदा यात्राके ओतऽ एतेक जल जे थकान महसूस नहि भऽ रहल छल
ट्रेन समय पर बैठल
हँ सौभाग्यसँ ट्रेन समयपर छल जखन ट्रेन चलय लागल तखन सभ बहुत खुश भए गेल
यात्रा दौरान की की कहली हो
आओ रास्तामे खूब बातचीत भेल एक दोसर सङ्गे पुराना इसकुल इसकुलक याद मजेदार घटना आओर भविष्य योजना सभ विषयपर बात भेल
यात्रा मे मित्र सम्भव बातचीत करब अलग अलर होइते छै
बिलकुल समय कोना बीत रहल छल किछु पता नहि चलि रहल छल
रास्तेमे प्राकृतिक दृश्य देख लेल बैठल
हँ खिड़केसँ बाहर देखला पर हरियाली खेत आओर नदी छोटा छोटा गाँवा देखैत छल दृश्य तऽ बहुत सुन्दर छै
एहन दृश्य मन के बहुत शान्ति देैत अछि
हँ शहरक शौर शराबासँ दूर प्रकृति भी छै बहुत सुकून भेटय इच्छा छै
रास्तेमें भोजन केना कलियौ
घरसँ किछु भोजन लेने रही रास्तामे चाय आलका नाश्ता सेहो केलहुँ
घरक भोजन यात्रामे बहुत उपयोगी होइत छै
हँ बाहरके खाना हमेशा ठीक नहिही होइत अछि
जखन अहाँ सभ गन्तव्य स्थान परर पहुँच लियौ तखन पहिने की कर लियौ
पहिने होटल गेलहुँ होटल बहुत सुन्दर आओर साफ सुथरा छल हमरासँ बाहरक दृश्य बहुत मनमोहक देखाइत छल
हतलक वातावरण केहन छल
बहुत शान्त छै वातावरण आओर आरामदायक भी छै कर्मचारीसभ सेहो बहुत पीना छल
ई तऽ ई तऽ बहुत नीक बात अछि आराम करला बात की कलियौ
थोड़ा विश्राम करलक बाद हमसभ आस पास घूमय निकललहुँ
तेक प्राकृतिक सुन्दरता केहन छ
आजकल तऽ शब्दमे वर्णन करना कठिन अछि चारुता हरियाली पहाड़ ठण्डा हवा साफ वातावरण छल
वाह सुन के लगैत छी जे स्थान बहुत सुन्दर रहल होइ
हँ ओतेक वातावरण एतेक शान्त छल जे मन बहुत प्रसन्न भऽ गेल
फोटो सेहो लेने
हँ बहुत फोटो लेने रही सब मित्र अलग अलग जगह पर फोटो खिचबैत छल
यात्रा के फोटो बाद मे यहाँ याद बनि जाइत छी
बिलकुल फोटो देखलापर फेर पूरा यात्रा याद आबि जाइत अछि
यात्रा दौरान सबसे मजेदार समय कोन रहल
आ रातिके समय सभसँ मजेदार रहल सभ मित्र एकठाम बेसीके गीत गाबैत छल मजा करैत छलहु
खेल से हो खेलेल हो
हँ अन्ता्षरी खेल रहू कार्ड गेम खेल रहू आ बातचीत सेहो भेल
आ मित्र सब सङग बितालो समय हमेशा यादगार होइत जा छै
हँ ओतऽ के भोजन भी अच्छा लागल
बहुत स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजक स्वाद अलग प्रकार छल की की विशेष खााय लि
बहुत प्रकारके स्थानीय खाना आओर मिठाइ चखलहुँ गरम गरम नाास्ता सेहो बहुत स्वाद स्वादिष्ट छल ह
यात्रा मे स्थानीय भोजन खाायके अलग आनन्द होइत अछि
बिलकुल ई यात्राे महत्वपूर्ण हिसाब हो छै
ह
चलो ठीक अ छै मिलत मिलैत छै फेर बादमे जरूर जखन फेर बात होइ
ह